हं-हँ जी जी नमस्
हेलो।
हेलो हेलो
हं की हाल चाल?
बढ़ियां अवाज जाइया हमर?
हं-हं-हं अबैया, अहाँ त पूरा टास्क पूरा क क
हँ हम त चा अथी वला छी आब ट्रांसक्रिप्शन वलामे हम पांचम कि छ्ठा एखन लिखिते रहियै हम।
अच्छा-अच्छा, ट्रांसक्रिप्शनके काज अहाँके भेट गेल ने?
हँ हम काल्हिएखन रातिमे रिफ्रेश मारलौं त आबि गेल रहय। त हम सोचलौं आइ दिनमे त ओइमे हल्लुक छै कनी लागैत।
अच्छा ई ट्रांस्क्रिप्शनके काज हल्लुक छै?
न सुनैके बाद जे छै ने अहाँ सेम टू सेम लिखै के छै, हूबहू वैह चीज छै लिखैके। एकरामें दु चारि टा इंस्ट्रक्शन अहाँके देल गेल छै। जेना अहाँ कोनो शब्द नै बुझलौ त ओ त किछ आओर वर्ड छै लिखै-लिखैके से लिख दियौ या अगर अहाँके पूरा फेन समझमे नै आएल त अहाँ ओइमे ई लिखके अहाँ पठा दियौ लेकिन एखन तक जे हम जे पाँचटा करलौं हें हमरा सब किछु मतलब नीक सं बुझा देलक या। एखन हम लिखिए रहल छी।
आच्छा-अच्छा-छा।
ये खाना सब
चलू कोनो हं- हं- हं खाना पीना त भ गेलै। हम बड़ी काल सं सोचै छलौंहे कर के
नै त भने अहाँ डाायरेक्टे क देलियै किएकि हम जे छै एखन ऑनलाइन रहबे करियै।
अच्छा -अच्छा फेर हमरा याद ऐल जे अहाँक कने रहि के हम पढ़ऽ चईल जाइ छी, फेर हमरा इहो याद आयल जे अहाँ मतलब एई टाइम मे शायद घरे पर रहै छी।
हँ हँ एखन छी, हम रूमे पर छी रहैत पढ़ै लए अहाँके वएह चइल जाइ छी, अहाँके सारै नइ तऽ इएह खइ छी, अहाँके डेढ़ बजे तक खाय छियै किआकी राइतो के फेर घंटा लेट भए जाइ छै, नऽ दस, एगारह बइज जाइ छै, राइत के खाइत- खाइत। दिनमे दुए टाइम होइते छै, स अइ लए कऽ
तऽ आओर केओ अहाँके रूममेट तऽ आओर नै हत केओ की अकेले
नय- नय एकटा छै, रूममेट डो स मेँ
अच्छा- अच्छा
हँ तऽ ओ चीज लए कऽ कनिटा आसान भए जाइ छै, खाना जेना हम कि खाना बना देब तऽ बर्तन धोइ दइया, अगर हम छी - बर्तन धोइत त खाना ओ बना दै या एना क, के, छै रहेत।
हँ ओ अथि एना मे त एना होइते छै।
हँ मतलब सबके सब -सब सबटा काज बाँटल छै, मुदा कहै छै, नै पड़ै जे अहाँ जाक ई कए दियौ। पता छै, चइल जायत जे अहाँ अगर छियै नइ करै तऽ हम कए दै छीयैग अगर हम नइ - छि करे तऽ ऊँ ओछ बुझि जायत जेक हमरा करबाक यऽ
नै - नै इहो लाइफ जीबो के एक अलगे मजा छै, बाद मे तऽ फैमिली के साथे जीबहे पड़त।
हँ से छै
ई लाइफ फेर नहि भेटै छै दुबारा
ई फेर थोड़े भेटतै -
हँ इलाइफ नइ भेटे छय। कहैत रहए जे ट्रांसक्रिप्शन के काज हँ भेटई छय लेकिन हमरा राख नै चौबीसटा छय अहाँ के करबै तऽ पच्चीसटा भऽ जेतै हम गं पाँचटा एगारहम पूराक तहन ऐते
हँ तऽ हमरे अहाँ जब दू तीन बेर फोन करबै तऽ पच्चीस तीस अटठाइस तीसटा भए जेतै। हँ- हँ से तऽ अहाँ कहबे करलहुँ रहए!
उन्नीसटा हम काइल जे हम आहाँ से बात केलोऊ तऽ उन्नीसेटा रहेै।
ओ, हो, एखन कतेक भेल पचीस हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो